कहाँ लोक हेलो। हेलो।
अवाज नहि आबैऐ।
हँ आब अबैया हँ।
गोर लागै छी मम्मी।
अहाँ खूब नीके रहू ठीक-ठाक छी न।
हँ हँ सब ठीक छैय अहाँ ठीक छी।
हँ हमहूँ ठीक छी नहेनाई सुनेनाई भऽ गेलै।
हँ हम तऽ भोरे नहा लेलियै आइ व्रत छलै ने।
अच्छा आइएसँ सोम चालू भऽ गेलै।
हँ मम्मी तऽ कहै छलै आइये से शुरू भऽ गेले अपन सबके।
अच्छा संक्रान्ति के हिसाबेसँ।
हँ तऽ आइ ब्रऽत छलैयैऽ तऽ भोरे भोरे नहा लेलौं पूजा तूजा फेर ओकर बाद किछो अखन खेलौं हें नैय।
ओ आओर हँ फलहार नैय भेलैया?
नैय एखन मम्मी पूजा कऽ रहल छै।
हँ तऽ महादेव मन्दिर गेल छलौं हेँ कि नैय?
हँ महादेव मंदिर ना छै गली के बाहर में एकटा मंदिन नै होइ छै जेना तेनहिए ओई में ग-गेल रहियै जल चढ़बै लैऽ।
अऽ नाइ लोकसब कहै छै जे मतलब सोमवारी के अगर ब्रऽत करू तऽ महादेव के पूजा करू, से भऽ जाइ छै। हूँम्म।
हँ तऽ नैय इम्हर-इम्हर एतेक दूर-दूर में छै सबटा मंदिर, तऽ एनाहिए जेना नैय होइ छै रोज मंदिर जाइ छै मम्मी एकटा मंदिर में तऽ उम्हरे
ओ हमसब तऽ की कहै छै? आइ बहुते पैइन पड़ै छै भोरसँ। तऽ मुनो होइता तऽ जा नैय सकै छियै। पइन में भिजकऽ नैय न गेल हेतै? बहुते पइन छै। पड़ैत, तैइ दुआरे। आ बाबा पूजा सेहो आइए छै।
ह्म्म और खाना पीना के तऽ एखन किछो ने। आम-त-अ आम-ताम भेटै छौ कि नैय?
हँ-हँ, आम और केरा आनलकै यैऽ मम्मी।
हँ तऽ आम में अखन कुन सब आम भेटै छौ?
से हमरा नाम थोड़े बुझल अइ आम सब
नाॅऽय। ओ आम सबके नाम पता हेबाक चाही न, घर आंगन में या गाँव मैऽ। बात छै जे बाहर में कोनो आम के ठेकान नैय रहै छै जे कोन आम रहै छै, नैय आम रहै छै।
ह-हमरा पताए नैय का हँ नाम के एक-एकटा नाम याद अइ कलकतिया होइ छैय।
हँ, अच्छा आं-आमो के कैऽ प्रकार के अथी होइ छै, से सब बुझल छौ कैऽ रंग के आम के होइ छै? आम के जेना अचार बनल। ओकर चटनी बनल। खटमिट्ठी बनल, आम के कैऽ प्रकार के अथी होइ छै।
तऽ जेना हरियर आम सब रहै छै ओकर तऽ चटनी और अचार बनैत छै ना? पाईक जाई छै तऽ
हँ कैऽ टा, ओकर छील-आमके बड्ड अथी छै। आमके बड्ड महत्व छै, आमके छिलका तक लोक खा जाई छै।
आब शुरू शुरू में लोक चटनी खेलक, ओकर बाद ओकर खटमीठी बनल।
तहन फेर पाकऽ लागल त आम चलैत रहल तीन चारि महीना तक। जे सब खाय बला छै से सब लास्ट आम तक खाइत रहै छै।
मम्मी इम्हर अनै छै आम सब त हम खेब्बे नै करै छियै हम आम खाइ छियै त हमरा फुंसी - तुंसी भ जाइये।
ओऽ एलर्जी होइ छौ।
हँ हम नै खाय छियै एतेक आम आबै छै खुशी खाय छै, म सब खाय छै घर मे हम नै खाइ छियै।
ओ आ हमरा सर्दी भऽ जाइये आम खाइ छियै तऽ। तै दुआरे हम आम खेबे नै करै छियै। हमहुँ ने आम खाइ छियै हमरा सर्दी भऽ जाइये। आ कनी खट्टापन रहतौ आम मे तऽ बोखारो भऽ जाइये। आ बड़ -इ भाभी के तोरा इ पाकल आम जे रहतौ से नै खेथुन।
ओ कनिक
कनि कचगर रहै छै हँ हमरो ओहिना नीक लागैये। खेबो करब ने तऽ हम वेहेए बला आम खाइ छी पूरा जे बिलकुल गुलगुला जाय छै ओकरा चुइस क खाउ ओ बला नै नीक लागैये हमरा फेर ओ कनि काटि कऽ कतरा बला।
आ हमरा अइ जे खुब पाक कल आम खेबौ तऽ बड़ बढ़ियां कच्चा आम खेबौ तऽ पता नै खट्टापन सँ कनी हमरो एलर्जी भऽ जाइये।
ह
किछ स किछ भइये गेल।
हम एखन नहेलहुँ हे नहि हॅं।
अहूँ करेबै ब्रत की अहूॅं इहेए बला करबै ने मम्मी?
हँअ हम तऽ करै छियै इहेए संक्राइते सँ शुरू करै छियै। लेकिन कियो- कियो क गाँव मे क सब नै कहै छै जे आइये सँ छै। ओ मतलब कियो कहै छै हँ हम त करै छियै। लेकिन कियो कहै छै कियो जे मतलब अगिला तीस तारीख सँ चालू छै। कियो कहै छै आ इहेए सकरांइत स सावन चालू छै।
कतेक रियेएल खियेएल छी।
लेकिन इ बात छै जे पाइन- ताइन पड़ै छै ओहि सँ हमरा होइये जे सावन चालू भऽ गेल छै सावन के सोमबारी।
ओम्हरे पड़ैये ने पाइन- ताइन इम्हर तऽ नै पड़ि रहल छै हम सब केना बुझियै। ह
एतऽ से तऽ एतऽ तऽ भोरे- भोरे पाइन मतलब राइते से कनि टिप टीपीर - टीपीर पड़ै छलैये आ आइ भोरे से पाइन पैड़ रहल छै। ओको बेर बुन छेक नै भेलैये पाइन पैड़िये रहल छै भोर सॅं।
ह
ह
हूॅं आइ नौ दिन सॅं आठ, नौ दिन सॅं छलैए पूरा भरल।
भाइजी ठीक छौ?
हॅं एखन ठीक छै नहाय - तहाय नै छै एकरा नहाय के बड़ मोन करै छै।
अँऽ नैय नेहैं नहि दिहय आ बथि की कहैत छै, बाँतर-खोतर इसब नै खैंए दिहैं कतबो हल्ला करौउ, तऽ बाँतर-खोतर नै खैए दिहै एय दुआरे जे भऽ जाइ छै हँ भऽ जाइ छै, घाव-तावके कनि भऽ जाइत छय दिक्कत
एखन सबटा जत्तऽ- जत्तऽ चोट लागल छै, ओहिमें सब पता नहि कथी गन्दा-सनक किछु-किछु निकलै छै, एते बिलकुल गहरा भऽ गेल छै न
ओह एकटा दब बाइ होइ छै, कथी कहै छै बेटाडिन दबाइ होइ छै, ओ गरम पानिमे दऽ कऽ हँ ओ डेली धोतै ओहिसँ, गरम पानिमे दऽ कऽ डेली साफ करतै आओर तकर बाद
हम जे ओकरा डेली साफ करै छियै पहिले गरम पानिसँ कनि धोय दै छियै, ओकर बाद अथी करै छियै, तऽ ओकर बाद स कहै छै हमरा किछो कइए देलक। दर्द हुअ लागल ए, साफ करबै तऽ कनी दर्द नहि हेतै।
हँ-हँ त कनि हेबे करतै दर्द
कहे छै किछो कऽ देलक हैं हमरा, टाइट स रगैड़
नऽ नहि ओ सफाइ केनाइ बहुत जरूरी छै, घाव-घोसकें कोनो घाव रहै छै, अगर ओकरा सफाइ नहि करतै तऽ, ओ अन्दरसँ गन्दगी बनै जेतै तऽ बहुत दिक्कत हेतै आगू जा कऽ तहि दुआरे अपन बांतर-खोतर नहि खेतै, थोड़े दिन तऽ कनि परहे ज मे रहैये पड़तय, गाड़ी छै के ई भाइजीयो खसैत पड़ैत रहै छ‌ऊ, कहियो-कहियो कऽ
अरे इ कखनो अपने नहि अप अपने नहि खसै छै ई कप्पुआ, अपन केकरो दोस् दू कियो खसाइये दै छै एकरा। आ ओ कहियो दिन जे खसल रहै, तऽ कियो छलैया साथमे तऽ से चलबै छलैय गाड़ी, एकर गाड़ी खराब भए गेल छै छै न तय दुआरे। से ओकरो लगलय यैं, एकरो लगलय यैं, दुन्नू के लगलय यैं
कैं लाइग गेलै ओ नय‌ इ भाईजी त तोरा ई की कहे छै, बहुत हिसाब स अपन चलाबै छै गाड़ी तैयो कहियो-कहियो भऽ जाइ छै, आगूमे कियो चलि आएल एकबैग, तऽ कनि दिक्कत तऽ भइए जाइ छै।
हूं से दुन्नू के ओ जे छै दोसर बन्दा ओकरा तऽ एतेक लागल छै, बहुत लागल छै ओकरा तऽ
ओं लेकिन टु
एकर नबका गाड़ी ओख, नहि, नहि, नहि ओ नहि भेलै यैं
हं
ओकर जे गाड़ी छै छै ने नवका से बिलकुल खराब भऽ गेल छै, पता नहि केहन गाड़ी लय छै ई एतबे दि -एतबे दिन मे दू बेर गाड़ी ल लेलकै, से दुनू कोनो काजक नहि छै, सकेंड हेंड गाड़ी लेने रहै दुनू, नवका गाड़ी लय नहि छै।
हँ तैं खराप‌ उ ओ खराप दऽ दै छै, ई ओतेक गाड़ीके भंगठी नहि बुझैत हेतै।
हं दू दू दू दिन मे पाँच पाँच हजार रुपया लागै छै एकर गाड़ी मे।
हं लोक सब की करे छै तऽ एंटिंग तेंटिंग ओ मतलब गाड़ी के बढ़िआँसँ साफ सफाई कऽ कऽ आ ओकरा रंगि कऽ आ अपन कलर तलर अथि सब कऽ कऽ तखन बेच लै छै।
ऊपर से देखाइत रहत की नबका, देखाय देत ऊपर से नबका अन्दरसँ दिकत रहै छै।
हँ जकरा गाड़ीके बारेमे भाँज नहि छै ओ ठका जाइ छै।
कुत्ता छै ने ई, केकरो लइयो नहि जाइ छै। नै ल जाइ छै, ते असगरो ठकाई लै छै और दू बेर एनलकै मम्मी एना और दुनू बेर खराब।
पैसा तऽ लगबे करैत छै ई थोड़े छै जे फ्रीमे दऽ दै छै।
आर ओ गाड़ी खराब भऽ गेलैए, एखन तक ओकर ई एम आई नहि खतम भेलैए। सकेंडो हैंड लेलकै या ई एम आई ये पर लेलकैया ओकर ई एम आई खत्म नै भेलैया।
नै, नै एक बेेर बढ़ियाँ गाड़ी अपन नया लऽ लेतै जे चल रहतै, एजेंसी पर जा क नया गाड़ी ल लेेतै। तै जे अपन चलैत रहतै बढ़ियाँ से। आ जे मतलब डेली गाड़ी के यूज करतै ओकरा तऽ बढ़ियाँ चाही गाड़ी।
साएहे तऽ ओकर मार्केट छै, ओ ते रोज घूमै छै और मार्केटो भऽ जाय छै, तखनो घूमैत रहै छै ओकर बादो लऽ लऽ के घुमैत रहेै छै गाड़ी के।
की लेने छ- बा ना तऽ एक बेर मे सवा लाख रुपैया आर पड़लै। लेकिन ओ अपन गाड़ी नया लेनै छलैया एजेन्सी पर जाकऽ।
हूँ ई सेकेंड हैंड दुनू बेर सेकेंड हैंड गाड़ी लेल एना तऽ दुनू मे देखाइ छलैये नबका और अन्दर से कोनो बिकट और एखन तक ई एम आई खतम नहि भेलियै पाई बढ़िे रहल छै औरो, गाड़ी कोनो काजक नहि छै।
हां ओ गाड़ी सब ओहिना कबाड़ खाना ओ कबाड़ियो नै लैत रहै छै पुरान गाड़ी। ओसभ नहि लेतहु, लेकिन तोरा दऽ देतहु झाँपि- तोपि कऽ।
से नै बुझै छै नै कि ओ जे जाने छै, बुझै छै गाड़ी सब के बारे मे ओकरा लऽ जो ओकरा साथे मिले बुझतेै कियो गारंटियर रहतौ।
छै ना। ई सब कनि दिमाग मे आब पैग भेलै ई सब कनी सिखतै ना। आ पप्पा ठीक रहै छौ।
दिमाग देबैयो लगतै तऽ ओकरे कहतै कि तू नै देली ते हमरा हमही देबौ तोरा दिमाग।
हँ बाबा ठीक रहै छौ आब?
हां पप्पा तऽ ठीक छथिन दवाई-तवाई एखन चलतै।
हां आ मम्मी।
हां मम्मियों के इहाए छै जान-तान छै ने शरीर मे ते तऽ काज करऽ छैय सबटा तऽ कैये दय छियै खाना नैय बनबै छी हम झूठ किया कहु खाना नै बनबै छीयै, खाना बनाबै छिये तऽ ए मे एतेक के मतलब लोहेछ जाय छै कि काएल नै होय छै, करऽ पड़ै छै।
सही बात छै, चार गोटा छीही तऽ सब के तऽ खाना पीना तऽ बैनते हेतै आँ।
ओकर बाद से कुनू काज नै करै छै, खाली खाना बनबै छै ओकर बाद झाड़ू पोछा बर्तन सबटा कऽ दै छियै। लेकिन उ खाना जे बनबै छै ने जते देर तऽ हमरा नै होयया।
हँ हँ हँ सही बात छैय। हां नै हुनका अपन समय पर नेहेनाय सुनेने रहौ सही बात छैय। बिमरियाह देह भऽ जाइ छैय तऽ अहिना तामस उठैत रहै छैय।
बिमारीयाह देह भऽ गेल छैह जनि सँह अथी भेलै। ऑपरेशन तखन से तऽ बिलकुल अ पैर-हाथ लोथ चोत भऽ गेल छै ज तऽ बैसे छैय ततऽ सूझ जाइ छैय। और पूरा देह में कमजोरी जकाँ पूरा बहुत बुरा हाल छैय की कहू।
हं नैय दबाई तबाई ख